हेलो।
हँ की हाल समाचार छै।
बढ़िआ, आहाँ कहू।
एकदम बढ़िआँ पूर्वत छै, अपन कहियौ।
हमरो ठीके अति, एलहुँ हेँ कनि लालगंज भ पैटघाट।
अच्छा यात्रा में, गेलहु हेन घुमय फिरय लए
हँ घुमाइए बुझू, एक गोटे अत ऐलौं।
की केना छै, ओमहरुका व्यवस्था लालगंज। ज।
बच्चा तऽ बड्ड नीक छै, उएह सभ ठाम एखन तऽ उएह छै, जतय एयलहुँ हेँ ततय खूब बढ़िआँ खेनाय- पिनाइ बनलै हेँ। गेनाहरिे साग-भात दाइल। आओर की कहै छै, कदीमा क चक्का।
नहि तऽ थैयर-थैयर भ हू।
ह।
कथी के साने कथी के चाक बनल छल
गेनाहरीके।
गेनाहरी साग। आहा। आ भात कोन पड़ छ।
हँ
भात कोन चड़ छ
मुी कह
पूब
हँ आ घड़ी जे होइ छै। एक गौआ तुलसी फन चर क भात रड़ी बालि।
आर।
आ भ त छप अहाँ की सब भेलियै अहाँके।
हमरा एतय तऽ एखन खना बनि रहल छै आब कनि कालमे एेतै कनि जनसभ काज कऽ रहल छथि एखन। त देख जे से हो। से छै हमरो तऽ तऽ वएह व्यवस्था छै भात दालके। हलूकेसन
ह मत काल रत मत कालइत मत हम भेटल छल तब मछ बहुस दिन बाद ओकरता च ओ कर च माछ बनले ओ उसना चाउर के भाग केने कतेक मस्त लगै छै।
बड सुन्दर अ कभै मछ आब त ठै छियै कहबै माछ तऽ आब तऽ दूर लग भे आफत भऽ गेल छै। भेल जाइ गेल
इ त मस तऽ आब देखतो ने दरही तरह त गेल
दबइ माछ भऽ गेल हमरा एकटा नीक लगैत छल बहुत पूजा वालला माछ मथुआ जेना ओकर घुमल रहै छलै
हँ हँ।
पछीला आर ओ तऽ एकदमे विलुप्ते भऽ गेलै हन की आब सेहनता भरि जइय ओकरा देखनाइ दर्शन पर सेहनता भऽ जाइ या
इतनाब
हँ।
ह।
चुड़ा भूजिके जेना चाउरके भूजि जे भुजा बनाके मांछके सङ्गे खाइमे कुड़- कुुड़ जे उठैत रहै छै रे आहा की स्वाद रहै छलाह ओकर आ-ओ आब दुर्लभ भऽ गेल अछि कहु
भऽ गेल अहाँके की कहै छै दरही
इहो विलुप्त भऽ गेलै या
आब इ नै देखै छियै
अपना सबके नसीब बढ़ियाँ छलाह जे अपना सब बच्चामे खूब ई सब माँछ खेलोंहूँ हन आबक जे
शब्द विलुप्त शब्दो विलुप्त भऽ गेल हँ शब्द सेहो विलुप्त तोहरवला
ओहो एकटा जीवनक रमन चमन छलै आ बेस-
आब कहाँ कहावत नहि छै नै ओ एकटा कहावत नहि छै ने ओ देवी ने आब कराहऽ
हें- हें- हह हाँ-हाँ-हँ ठीके कहलियै हँ हहह
तीन बजे
मिथिलाके जे गौरव छै माँछ से आब माँछ छै से विलुप्त भेल जाइ छै तऽ गौरव कतऽस रहत कहू
एकटा नव चीज देखलियै
की
खेतोमे मखान सब उपजाबैके एकटा पइन केनी केनी दऽ देखियै तूमे नहि देखलियै आय एकटा व्यापार स सम्बन्धित जे आबक नवयुवक छथितऽ ओ व्यापार के प्रति बेसी झुकाव छनि हुनका
नहि नहि हेबाको चाही नौकरी चाकरी कएलासँ कतेक दिन
कती क ई अपन ई हम अपन यात्रा क्रममे देखली ह गाड़ी तऽ अबै छलहूँ तऽओ देखलियै हर जगह हाँ कियकि आब तऽ सब भऽ गेला परदेशी
हँ हँ हँ
गर्मी छुट्टी मे हमस गाम से जुड़ल रहो
नहि इहो जरूरी छै किी आ मखान के जे कोइ खेतमे खेती जे केलथि हेन खेते मे लगा कऽ पान ते लगााक शुरू केल ओहो बड्ड उत्तम व्यवस्था केलथि कारण जे पहिने पोखरिे समय म तन के बिी आ स द के अपना म प तऽब बेै छलै जे किछु करै जाइ छलै
हँ
तकले तऽ कम से कम ओहिमे वृद्धि हेतै
बी ल ह
बिहारमे मिथिलाञ्चलमे तऽ ओनाहिो मखान के कनि प्रधानता बेसी छै
अ ल क फूल त हो गेल क हँ आइ काल् पूजा ह पूजा पाठ प्रति नवयुवक सभके रुझान बेसी छनि
ओ भला ही देखाव से लेकिन कल त त जरूर भने देख छल भन बुझली नहि ओसभ नीक नीक चीज सीखक चाही आ करक चाही भले देख देखा से किया नहि लगे
हँ हँ छनि तऽ ओसँ कमलके च भऽ गेलनि ब देली बाेँ चढ़ै छनि सोम सोमके अव चका जूा छुट्टी भेल गेला विदोसर चढ़ेलनि
ह आइ हम देखलियै जे बासठि नाथ मे अड़हु तूड़ी के एते रास भी हम कहियो नहि देखैत रहै छलियै एक तऽ आइ मलेमास के अंतिम दिन छल छल आइए छै ने संकरााति हँ तऽ आइ अन्तिम आजके दिन
ओ खतम हो हँ आ बाबू अयोध्या देवी दे ओहो राजगीर सा
आीर चाहे प्रसान करताै कि ह कोनो लोक के आब जा रहल छै घुमना फिरना घरमे छुटी ब आ ताम खा ल ल आ छी आ बिदाग्रिक म द देख जे ततेक लोकसभ जे भी लागल मंन्दिर तंन्दिर मे आहि चुट्टी ससरे एकटा चुट्टी पुटी पिपी ससुरे के जगह नहि छलै ह कखनो ते लोक सब आबि जाइत रहे छै एते रास किया ने गेले कखनो कखनो देखे
हम छट तन कह अप घुमै मले नहिर जबाक च तऽ राजगीय जबाक च कियकि ओ एकटा अथीके अभाव रहै छलै ने आब जेना ई यूट्यूब चल य यट्यूब के थ्रू लोक के पता चलऽ लगले है जागरूकता बढ़ले है
दर्शन कर ल जाइ
बस आब मन्दिरमे नहि भेल आब किबे ने भऽ गेल
हँ पर्यटन स्थल भगलु
आ
एने मंदिर छलै लोग जाइ छले पूजा
ओास मतलब रहै छल आब तऽ मन्दिर जा आब तऽ पहिले मन्दिर जाउ तकर बाद त पे फोटो घिचा ताकि स्टेटस तऽ स्टेटस हो जरूरी लोक केना बुझ तऽ
ई सेल्फी सेल्फी वला जे प्रचलन भए गेलै हे
हँ हँ लोक हँ लोकग केना बुत
लोको केना बुझता बुझयक चाही जे आइ हम मदिर गेलहुँ हं भला ह चारि दिन से चारि दिन तक नहि ने ह ओ अलग गप छै लेकिन अजुका दिन के नहा मंदिर हय भगवान के ठकले हया य मेल है कतथ पोट खोलू त ी य
नी की मतलब अ-ए बलिराजपुरमे सेहो किछु राजा बलीेके कोनो मन्दिर कोनो गुमबद निकलल हन शायद
हँ ई पहिले राजगाट जे हो साइड मे
हाँ हाँ हाँ
हाँ ओ राजा बली के के व्यव- -स्था चल तऽ
हाँ हाँ कोनो पुरातत्व विभाग ओकरा पूरा सर्च केलक हन पुरा नीकालल हँ तऽ ई ता गुमबद मन्दिर के जे
हूँ
ओकर बारेमे किछ अहाँके अछि कि नहि खबर
नहि खबर नहि लेकिन हम एक बेर जाएब तऽ जा कऽ आएब तऽ अहाँके हम भऽ सकैया आइ साँझ तकमे
हूँ
काल्हिखन ई बलराजगढ़के यात्रा पर अहाँके हम कहब हम आइ विचार करैत छी जे जखन अहाँ कहलौं एत - एतेक सुन्दर चीज हमरा घर लगसँ तऽ कनि बेसी दूर तऽ छै ने जबै साँझ तक हम टहैल कऽ आबि जाएब आ अहाँकेँ हम कहब ई चीजके
हूँ जानकारी धरूड़ ताकि हमहूँ जे ई गरमी छुट्टी छै ने ओहिसँ पहिल जाकऽ एक बेर आबि जाइ
हाँ जगह तऽ सुनने छियै जे सुन्दर छै से तऽ राजके व्यवस्था लेकिन हम जाके जे छै से आइ हम आएब आइ हम निश्चित रूप से अहाँके हम एहि पर फोन कऽ कऽ हम एहि कहबजे एतुका की केना व्यवस्था रहलै
तऽ आइ एतऽ मूड़न हेतै भगवत- भगवतीपुर जेतै सब भगवतीपुरमे छै बाबाके शिवके बहुत पैघ अथि छन मने
हूँ हूँ हूँ
हूँ
तहन अच्छा ई कहू भोजन भातमे कते चीज केलहुँ तऽ एहि मिथिलामे जखैन अहाँ गाममे आएल छी गर्मी छुट्टीके समयमे तऽ अरकोंच बनेलहूँ की नै बनेलौं से
बनेलहुँं ओहो लोरहा बनेलहुँ
की कहू हँ
हाँ
हे-ह ई दुर्लभ वस्तु भऽ गेले छै वां- जगह पर खाएर एखनो तऽ अपना सबके बोन- पुरमे तऽ भेट जाइत रहै अछि
हाँ बाँकी जगा जोड़बाक लागै छै
छै ई सब निरवा साग जेना जेना अपने मोने नीक कैल जाइया कतहु से हँ-हाँ भलेहिं पच्चीस टका परदेशमे लै छै एकटा पत्ताकके
हाँ हाँ ठीके कहलहूँ
हाँ पताके भले पच्चीस टका लै छै अपना दिसनतऽ देखै छियै जंगल झाड़ पोइछ कऽ एकरा साफ सुथरा कऽ कऽ चलू हटाउ आ फेर दस दिन के बाद आबि जाइत रहै छै यौ बनेलहुँ की नहि बनेलहुँ आमिल दऽ कऽ आ नेबो गारिके हँ-हँ-हह-हँ बड्ड सुन्दर लगै छै खाईमे पहुँचके बात करियौ
हाँ
आ ओहिसँ इहो बुझि जाइ छियै नऽ की के झगड़ाउ छथि
ठीक बात ई अहाँ एक लाखके गप्प कहलहूँ ई तऽ बिसैरे गेल ई अहाँ एक लाखक गप कहलहूँ अही सऽ पता चलै छै के केहन छै
हाँ सासुरमे बड्ड फायदा भेटै छै तुरत ननदके खुआ देलक जहाँ की कहै येए भौजी कब कब लगै या तऽ मने मने बुझिजाइ छथिन झगड़ाउ अहाँ एक नम्बरके छी
ठीके कहलहूँ ई गप अहाँ तऽ ठीक कहलहूँ
भ हाँ जमीरी नेबो
कोन सभ नेबो रोपने छी कागजी नेबो झौआ नेबो सभमे कोनसभ नेबो अछि
ह ब त सबटा अछि
सबटा अछि
आहांँ सबके
हमरोसभ अच्छा आ ई नेबोके अचार भोजनमे बना कऽ रखैत छी कि नहि भोजन करय बेरमे
नेबो के तऽ नहि बनली है अमरा के जरूर बनली है
अमरा के बनलै हनऽ दुर् लभ हो गेलै आब हमरा भेटेत इ रहै छै लोक के कीनऽ पड़ै छै किया सभहक अंँगना मे एकटा दूटा अमरा गाछ देखैत रहै छै
बड़ा मुशकिल से भेटै छै आब ह बहुत मुश्किल भऽ गेलै
एहि बेर इच्छा छले जे अचार बनबैके ह हमर माता श्री के इच्छा छलनि अचार बनबै के कसुआ मरचाइके से एय बेर कसुआ मरचा मिल भेटनाइ दु उर्लभ भऽ गेल आ भेटबो कयल तऽ अढ़ाई सए तीन सए टा किलो आ कहियो बाप रे बाप दाम मे आइग लाग गेल छी
ह ओ गाममे कमे भेटत अहाँकेँ दरभंगा दिस बेसी भेटत
हँ एना गाम जे छै ई अढ़इ तीन सात टके किलो बाप रे जेना लगे छै गाम मे अचार के दाम मे आगि लागि गेल छै
ह